हेलो
हेलो
मिसकि
हँ प्रणाम दीदी हेलो हेलो हँ प्रणाम दीदी
हँ खुश रह बौआ कहाँ छह हँ खुश रहऽ बौआ
घरे मे
हँ हँ
घरेमे छियै हँ
ओ आइ काम धाम पर नहि जैबी की
हम काम करै छियै कहाँ
ओ नहि सुनलियौ उनके काम पकड़ लेलहीहे
तऽ हम काम नहि करै छियै
ओ बाकि गाँव घरके सब हाल समाचार ठीक
सब ठीक के बतैलखन तोरा
कोइ ऐसी कोइ कोइ बात ताय दैय छै उहे
ते काम
गाँव घर गाँव घरके हाल चाल सब ठीक ने छै
हँ सब ठीक छै
ओ आब तऽ गाछी बला सब आम आर टुटि गेल होतै ने
आम खतम होइवला छै
ओ नहि तऽ नाग पाचे तक तऽ चलै छै ने नाग पञ्चमी तक
तनी मनी बचै छै महँगा सौ रुपए किलो देताऽ
ओ अपन तऽ गाछ से सब खतमे होइ गेलै नै
अपन गाछ तऽ खतम हँ खतम होइ गेलै सब
त अबरी ज बड़ा जल्दी अयलैय आम के सीजन आब ओतने जल्दी खत्मो होइ गेलै
हुॅं लेेकिन अभी हँ अभी आम खैलयै खूब लेकिन
हँ हमही आर नै खा पलियै काहेक हमलोग के ने सोचबे केलियै कि आम खरीदबे खरीदबै वही एक किलो दू किलो हमरा खैलियै
अच्छा
लेकिन सोचले रहियै कि एक आदमी ने किनै छै सौ किलो पचास किलो तऽ ओकरेमे सोचलियै दस किलो पन्द्रह किलो हमहूँ लए लेतियै सोचले रैह गेलै आमे के सीजन खतम होइ गेलै
ह पप्पा आर लेलखिन हन जे एक दाव लेलखिन हन बाइस किलो एक दौ लेलखिन ह पच्चीस किलो एक दौ लेलखिन अ बीस किलो रहै बाबू खूब गोसैलकीन ओतने म की सप्त मतलब सप्ताह मे एक बार आइ जाय रहै तीन सप्ताह अलै लगातार बाबू गोसबे लगलखिन क कथी ले छै एतेे एते खाइे के छौ हवाय खााय छै खाइके छौ त एकाध किलो नहीं फेर एक दिन बाद लही ऐसे इस खायइलकै
ओहो बात ठीके छै की अब एके बार आ गेलौ ने तऽ ओ आदमी एक एक किलो एके बार मे खा जाइ छै
एक एक किलो हम एक दिन में बाइसगो आम खेलियै
कुन आम रहै
बीजू बला रहै
हुॅं हमलोग के भी कोइ देय गेले हैन एगो चाची छथिन। उहे चाची न दू खेप कैर क आन देलखिन है देलखिन ह पाँच - पाँच किलो कैर के दू बार देलखिन।
हाँ।
दू बार देलखिन आ फेर एगो आ बीजुए रहै
बीजु खराबे बीजु खराबी नै करै छै ह
बिजूमे आँठी बहुत रहै छै मोटा
हाँ लेकिन खराबीयों ने न करै छै।
ह खैलियै उहै लेकिन ई सब बच्चा बुतरुक सब मालदहे आम खोजे छैय।
मालदह खैलियौं नों गो एक दिन में।
तोड़ी भला।
बाउ गेलै पेट खराब भय
नै मालदह आम से पेट और फूल जाइ छै काहे तो।
तऽ डॉक्टर कन जाइ पड़लै हन।
आम खयलाके बाद डॉाक्टर कन फिर पहुँचा दै छै ने।
तब।
आबरी लीची ऐलों कि न मुजफ्फरपुर से।
हाँ भैया लैलके हंन जे।
हाँ।
नाप केकरो नातिन गेलें हन न तऽ एको झोले देल एक झोले दे देलके लीजए सर खाइयेगा।
ओ।
तऽ लै के रात में खेलिये।
मुजफ्फरेपुरके लीं -लीं लीची बढ़ियां होइ छै की।
हाँ।
नामी न होइ छैय।
शाही लीची ओकरे न कहै छै।
ओ हाँ। आ इधड़का लीची की रहतौ एतनिए गो रहै छैय। आ ओकरा मऽ बिच्चों बड़ा रहै छै पते ने चलै छै लुचबी छै की छै से।
औसन मिटठ्ठो ने होइ छै औसन मिटठ्ठो ने होऽ।
कहाँ खेलियै वही एक पौआ ऐले बड़ पूजा में मंगेलियए ओही लास्टो हो गेलै अब कीड़ो और लग गेले। आँए।
पौवा में बिकै छै ओकरा।
हाँ सा साठ रुपया के एक पौवा। के रुपे पड़ले पता ने।
साठ काई गो पीस रहो।
काएगो रहे छै बारहगो या पन्द्रह गो तऽ पन्द्रह हाइएस्ट बताए देलियौ हन।
छह चौ के चौबीस - चौबीस यानि दू सौ चालीस रुपए किलो न होइ गेलौ।
हाँ तऽ वैसिये देलको।
बादे में चढलों यानी बारह चौक चौस बड़काबन चौक ब चौक -ब चौक अड़तालीस। बाप रे बड़ी महंगा दलको गे।
ओकरो में ख़राबों देलको बढ़िए ने देलकै।
दू सौ चालीस रुपआ में अड़तालिस गो मानी अड़तालीस को दू सौ चालीस यानि चाएर रुपैया पड़ गेलो तोरा जानै छीं।
चार रुपआ में एक दूगो सरलों रहो सेहो केह सकै छींह।
तऽ मान लेहि न पाँच रुपए लीची पड़लो एगो।
हम कहलियौं न हम एको दिन फिर मगेंलियैं कहाँ उऽ बड़ गुज बड़ पूजा में जरूरी रहौं। उतने मंगेललियो
बोरे लगे छी ह ई सब फल खााय लेल
आ उसन लीची खेते लोग
तब
छ रूपा सात रूपा मे लीची खेते एगो
उहे ने अ लीचियो एगो देखे में लगे छै ने बढ़िया एकदम लाल लाल बढ़िया ओहि
तऽ ओ बताह ने
मरमरहा बला रहू
ओजा सिटी मॉल आर नहि छौ की ऑनलाइन वाला मोबाइल पर वाला
छै लेकिन हमरा नहि आबे छै ओ सब करै ले सब एजा जिओ मार्टसँ कुछ कुछ मगबै छै आ एक किलो प्यज दै छै।
कै रूपामे
एक सौ रुपैया में
एक सौ रुपक सामान मांगेताई तऽ एक किलो पिआज?
हँ
तऽ डाउनलोड कैर कऽ मँगाय कऽ देखियी तहूँ केना करै छै तऽ जेना ओकरा पर तेलो आर सस्ता दै छै।
नै आबे छै अरबे के नै आबे छै ओ कहबो केलकै छोटका भाय हुनकर छै से उससे मंगाते आ सामानो सस्ते दै छै। बाजार सँ तऽ ठीके दै छै।
अ साइल कोन अथि बोल लीही कोन मोबाइल
जी जिओ जिओ मार्ट।
जिओ मार्ट।
हँ
एक बार ट्राइ एका बार खोल कऽ देखी न की होइ छै?
कलकै तनी मनी टिप टाप कलकै ओकर बाद नै समझमे एलै फिर वापस चैल गए
तऽ हमरा से पुछतै है
छोड़ि छोड़ क बैठी गेली कियुकी देखियी प्याजो आजकल महंगे छै तहिया पच पाँच रुपैए किलो दै रहै तऽ नै बुझाय होतै आब तऽ दै होतै बीस रुपए से कम नै दै छै प्याज
अभी उहे पच्चीस रु बीस पच्चीस छै बै करै तऽ एक सौ केँ चाइर किलो दै छै।
आ माइन कऽ चलही न एक किलो तेलो मंगैलियै होइ गेलै ने एक किलो प्याज।
एक किलो तेलो में एक किलो प्याज दै छै
हँ प्याज फ्रेश दै छै एकदम आबे छै गाड़ी से तुरत पहुँचा दै छै दस मिनट
अरे की करे छै जानै छै लोकल दोकान चुन ले छै ओए दोकानसँ सामान उठबै छै तोरा पहुँचा देतौ होय गैलो।
हरदम रोज ऐते रहे छै दू बार चार बार ऐते जेते रहे
चेक करही न सब कुछ सस्ता म तऽ तेल रिफाइन सब कुछ जैसे सौदा लै छै ओनाही लेबही साबुन सर्फ सब दै छै।
ईसभमे बुद्धि लगेते तब ने राजु बुद्धिए नै लगबै छै। जे तनि दूग पैसा हमरो बचत हय
नै तऽ यूट्यूब पर देखी ओकरा सबकुछ सब देख लै छै।
आ तेल में ओते कम्प्रोमाइज करे ले चाहे छी सेहो बात छै कच्ची घनी रहतै तभिए खयबै
तऽ ओकरा मे कच्ची घानी लिखले रहै छै।
हम पूछे छियै अभी तऽ बजारो में तऽ तेल महंगे कैर देलकै है
बाजार में कहाँ हमे हमे तऽ एक सौ साइठ रूपै लेबे करै छियै।
ई करुआतेल
हँ करुए तेल एक सौ साइठ रूपैय
करआ तेल एक सौ साइठ हमे दूसो दू सौ दस रुपैआ दै छियै तऽ एक किलो दै छिय
बाप रे बड़ी महगा छौ तऽ बजह
कलिये तऽ ले लियए दू सए दस रुपए पहिले दू सए रुपैआ जा रह पाँच रुपआ लौटाइयए दे रहै आब एके बार पन्द्रह रुपआ बढ़ा देलकै पहिले एक सए पं्चानबे रुपआ मऽ दे रहे
तऽ उहे मोबाइल वालला एप्लीकेशन खोलही नऽ तऽ सस्ता पड़ि जतौ एक सए साठि रुपया मऽ पचास रुपआ बच जेतौ
ओ ओहे फलिपे कार्ट वला मऽ नऽ
फ्लिपो कार्ट वाला मे फेर जे कहले जिो मार्ट वाला ओकरो मऽ
जियो मार्ट वाला मे केकरो से एक बार नऽ पूछले
आगे कुछ नहि एगो एगो साबुने मंगा ले या एक किलो चीनिये मंगा कऽ चेक कर ले
हँ एक सए रुपेयाके समान जरूरी छै एक सए
तऽ एक सए रुपा कुछ मगाए लऽ एगो एगो साबुन ले लेहीं एगो सर्फ ले ले होइ गेले खतम एक सए बात सए रुपआ हो जतौ
हँ
इएह सब करबिही तऽ पैसा बचतो हमू आर की कहे छिए मोबा मोबाइल सऽ मंगा ले छियै नहि तऽ एगो होल सेलिंग दुकान छै ओकरा टीबिल सर्फ जाने छिही बाजार में एक सए छियासी इंच
हँ आब हम भी ओही यूज करै छियै एक्टीवी यूज करै छियै
हम जाने छियै कते मऽ लेलियै हन
कते मऽ
पचहत पचहत्तर रुपैामे
ऐसे दै छै कितनामे
छियासी रूपा प्रिंट छै छियासी या चौरासी तऽ दस रूपा दस रूपा एक किलो बचि गेलै आ लाय बुआय साबुन वला एक सए एक सए दस रूपा प्रिंट होइ छैय नू सेट वला ओ दलको बेरानबे रूपामे
अच्छा ठीके छै बतैलहु ठीक नऽ मिल्की के स्कुल भेजै छी मिल्की के स्कुल भेजे छियो ठीक नऽ
ठीक छो ठीक
ठीक छै बादमे